हेलो
हँ हेलो
हँ
हँ की हाल चाल
सब ठीक अहाँके
हमरो ठीक अछि आओर सब कहियौ हँ
हँ की करे छलियै
अभी हम काम करै छलहुँं हे अङगना घर के बर्तन भाड़ा
अच्छा
म की कहै छैँ
हम चाय पी कऽ छत पर आयल छलियै कपड़ा से उतारे ले बौआ के केथरी सब रहे छै ने केथरी भ गेल हँ उएह सभ उतारे लल छली छत्त से
ओ हमहुं आब छते प जाइ छलहुँ कपड़े उतारै लए
अच्छा
तब बौआके तबियत आर ठीक रहे
अठि छै कनि बौआ के भऽ गेल आ बेसी सर्दी तऽ छलैहे
हँ
आ कनि अथियो भ गेलैया ओकरा बुखारो भ गेलैया पहिले तऽ खाली सर्दीए टा छलैया
त दबाइ चलिते छै न ब‌उआ के
दबाइ तऽ चलते छै सब किछु भऽ रहल छै तैयो आराम नहि भेटलै ह घर मे सबके भऽ गेल छै न तब जाबेतक हमरा सभके नहि हेतै ठीक तऽ ओकरो ठीक नहि हेतै कियाकि बच्चा जल्दी ई सब पकड़ ले छै
हँ
अभी तऽ सीजन वहै रोपनी के चलै छै तऽ हमसभ तऽ किसान आदमी छियै तऽ खेते लऽ कऽ परेशान रहैत छि।
हँ आ फेर बारिशो भ गेल ह काल्हि खन राते त।
हँ राइत स बारिस छैय त आ खेत आर कादो भेलै हन बिया करै छियै रोपनी हेतै।
अच्छा
अहाँ की सब करै छी?
हम किछु नहि। बैसल छियै माइये लग आइ ख खेनाइ की खेने छलियै?
हम खेने छलहुँ आइ दालि भात करैलाके सब्जी।
अच्छा केना बनेने छलियै करैेला के सब्जी?
करैलाके सब्जी अहाँके उबालि कऽ ओहिमे मसाला पीस के भरके तरि क बनेने छलहुँ। ताहिके बाद प्याज आर डालि कऽ फेर रस बना क ओहिमे डालि क झोरेने छलौं।
ए हँ अहाँ की सब देखलहु आय?
हम त खेलियै घीरा की भुजिया दालि भात आलू के सन्ना ओर अथी की कहै छैय तिसीऔरी चिन्है छियै ने?
की कहलियै?
तिसिऔरी अथी जे जेकर वएह बनै
कथी कहल जाइ छैय?
हँ हँ हँ वैह बनेने छलीयैय।
हँ ह
हमरो सभके बनल छला पढ़ाइ लिखाइ छोरि देलियै?
हँ छोड़ देलियै माय के मोन खराब छलैया बेसी। तऽ पढ़ाइ लिखाइ छुटि गेल खाली दसवीं तक केने छियै पढ़ाइ। बेसी नहि केलियै।
दसमींये तक केने‌ छियै?
माँ के बड मोन खराब भऽ गेल छलै बीमारी भऽ गेल छलै माँ के।
आ नहि हम तऽ अखुन फिलहाल‌ बिये मे अहाँ के फोर सेमेस्टर मे एडमिशन करैब भेलया नै अभी हेबे करत करेबैबे करब
अच्छा
गइ
और घर में के के यै अहाँके?
हँ
हँ कहियौ।
घरमे के के अय?
घरमे मम्मी पापा भाय बहिन एगो बहिनके बेटा सेहो रहै छथिन एतय।
अच्छा
अहाँके घर मे के सब रहैछ?
हमरा घर में रहै छथिन माँ पापाजी ननद आयल छलखिन है दस दिन ले ननद चलि गेलखिन काइल खन आओर दियोर रहै छथिन। हँ चैल गेलखिन परसो गेलखिन हन रात्रि में हुनकर सास गेल छलखिन अपन नयहर तभ मतलब हँ तऽ मतलब हमर नाहयर में छोड़ देलखिन कि अहाँ उम्हरे चलि जाउ अपन नैहर तऽ अपन नयिहर गेल खिन मरै रा तऽ ओ भादबा लागि गेल छलैए तऽ फेर केना जेतिन तऽ रुक गेल छल तऽ आब गेलखिन परसो ख सत्रह अठारह दिन पर गेल
हँ, देख, हम उएह सभ रहै छथिन
हुनकर सासु आबय नहि दैत छथिन, लेकिन ओना हुनकर नैहर जयबाक छलनि, तेँ आबऽ देलखिन
आओ
हू
ह आओर की सभ करैत छी
नै, कि घाट पर अहाइब गेलियै इम्हर घरक पाछाँ एते जंगल-झाड़ भऽ गेलै हँ ने एते मच्छर छै, आ साँझ होइते बहुत बढ़ि जाइ छै ओतय बड़ किछु जंगल-झाड़ आ आमक गाछ छै बड़का गाछ छै इम्हर
अहाँ सभक खेती आर भऽ गेलै
नहि, एखन नहि भेलै होइते हेतै, हमरा सभके नहि पता, अहाँके
हमर त होइते छै ने, ई कहल जाइ कादो फैलल हँ। काल्हि सँ रोपनी छै, तऽ भगवानो किछु पानि देलखिन से पटल हल हँ किसानक तऽ एखन बुझिते छै, रोपनीक सीजन छै, तऽ धान लऽ कऽ परेशान छै
ह
बहुत मेहनत करै छी
हँ
आ के समयमे जाउ, आओर जल्दी नहि मिलैत रहै छै
हँ
इएह सभके ठीकाठ चलि रहल यऽ ई फोन
आइ खानामें की बनेबै राइतमे
आ राइतमे अहाँकातँ की खाना बनत सजमनके सब्जी रोटी दूध
अहाँकाँ की-की बनत
हमरा सभके इम्हर बड़ किछु बनाबै छथिन माँ, किएकि साग-सब्जी बेसी आबि जाइ छै ने, कनी बरसातक मौसम छै तऽ बेसी भऽ जाइ छै सब्जी सब तऽ खराब होइ छै के चक्करमे माँ बड़ किछु मना लै छथिन, तरुआ-पापड़ भुजिया सब्जी भात, दाल, बड़ किछु बना लै छथिन, फेर आओर देखैके मोन भरि जाइ छै, फेर कहै छथिन, खाय लए। तऽ बरसातमे सब्जी-तब्जी कहाँ बेसी रुकै छै तऽ इएह चक्करमे बेसी किछु बना लै छथिन
नहि, हमरा अपने घरे पर लत्ती रोपने छथिन, तऽ फड़ै छै
की की छै ओहिमे
आ
की की रोपने छियै
की मे केथी मतलब कथी रखने छियै
अहाँ कहै छियै ने घरे मे रोपने छी सब्जी सब
हँ घिरा छै अहााँके तइके बाद सजमन भेल भिण्डी भेल करैला परवल कदीमा इएह सब लत्ती सब सब रोपने छी हँ अपना
नहि जाय पड़ैत हैत कतौ सब्जी सब ले लै
नहि नहि हमसब नहि जाइ छियै हटिया अपने घरे के खेते मे क रहै छै
हँ
अच्छा एम्हर तऽ जाय छथिन लै लऽ ओहो दू दिन बाजार लगै छै त मंगल दिन फेर तीन दिन उएह तीन तीन दिनके तरकारी अनै छथिन फेर तीन दिन चल नहि पाबै छै आइ एन एलखिन बारिश हेतै तऽ फेर खराब हो जेतै फेर खराब होय के चक्कर मे बेसी भऽ जाइ छै खेनाइ दू रंग के भुजिया
हँ उ तऽ भैए जाइ छै किया तऽ ताजा नहि ने रहै छै हथियार बड़का फेर खरीद के लावलक तऽ बनेलक दू दिन के ल ठीक रहे छै ताहि के बाद सब खराब भऽ जाइ छै
हँ बरसात के मौसम खत्म भ गेल तऽ इएह चलते बेसी बन जाइ छै हँ
अ बरसात के ल क दिक्कत चलै छै अभी सब्जीर लत्तियो आर अहाँ के ज्यादा पानी होय छै त गल जाय छै
मधुश्रामनी पूजा शुरू होइ वला छै आब तऽ
हँ पूजा खाली पूजा
नहि नहि मधुश्रावणी जे नाग नागिन के पूजा होइ छै दुध दूध लावा दै छै नाग नागिन के
ओ ई पूजाके बारेमे हमरा नहि जानकारी अछि
अच्छा हमसभ तऽ करै छियै बरसाइत पूजा मधुश्रावणी फेर अथी भऽ गेल की कहै छै
ओ अहाँ सब मे होयते तऽ हमरा सब मे नहि होइ छ छैनि ई सभ चीज फूल जे लोढ़े लोढ़ै छै उएह होइ छियै ने अहाँसभ
हँ हँ हँ हँ
हँ तऽ ओ अहाँ सबमे होइत अछि हमरा सभमे नहि होइत छै
अच्छा
हँ तऽ ग्रैल छलो रहै लएहाँ फूल
नहि पिछलाे साल हमरो छले ह तऽ हम नहि गेल छलिय नने दल छलखिन से गेल छलखिन हे
अहाँ अजीब उएह जाइ छथिन
हँ हँ उएह जाइ छलखिन बर्ड फूल अनै छलखिन हे बर्ड दू दू चारि चारि डलिया फेर माइ इम्हर फूल वाला के ठीक केने छलखिन हे ओ एक एक पन्नी फूल द के जाइ छलेया बड्ड फूल भऽ जाइ छलै
मोबाइल पर ताहि लए कऽ कहलहुं जे मोबाइले पर हमसभ देखे छियै
हँ पहिले हमहुँ फोने मे देखे छलियै ह जे गल मतलब हमरा सब मे होइ छै आ कुमारि लड़की के बिआाहे के बादे शौख रहे छै ने कि ई हेतै ई हेतै तऽ हमरा बड्ड शौक छल कि हमर कहिया मधुश्रावणी हैत फेर बियाह भेल फेर आब भेलेै मधुश्रामनी। ए तऽ हमरा बड शौख लागल छलै मधुत्रावणी पूजा के। तऽ बियाह के बादे होइ छैय ई सब तऽ।
ह कहियास से शुरू भेल तऽ?
आब हेतै शुरू तीस तारीख से।
ओ तीस तारीख से शुरुए हेतै?
अभी तो ओ साावनक के महीना शुरू होएवाला छैय साावन के व्रत करे छियै ना?
हँ
अच्छा हँ साावन हम पहिले करै छलियै आब नहि करै छियै छोड़ देलियै जखन स हमर माय चलि गेल छोड़ देलियै
आ नहि तऽ भगवान भरसँ विश्वासे उठेला कि?
बड हँ बुझै छिय माय नहि रहे छैय तऽ किछु नहि एकटा होइ छैय बाप नहि रहै छैय तऽ भऽ जाइ छैय कि हँ चल बाप नै अय माय त अय हम पता केव नहि अय नहि माय न बाप।
माँसे बड़ा तऽ दुनियां में कोय छैबे नहि कयल छैय। छेबे कैल छैय केओ नहि छैय जहन मां नै छैय तऽ केओ नहि छैय। जे माँके प्यार रहै छैय ओ केव नहि दऽ सकैत छैय। चाहीके भी माँके प्यार दोसर केव नहि दऽ सकैत छैय नहि सम्भव छैय।
हँ मां के कनि कोइ पूरा नै क पेतय।
कोय नहि पूरा कैर सकैत अछि।
चाहे हजार लोग के्यो नहि भ जाय कि हम देब माँ के प्यार हम देब लेकिन तैयो जे माँय छैय से केओ
नहि
बाद सास ससुर ननैद प्यार कोई न द सकै छैय जे माँ दऽ सकै।
हँ और सासुरमे पति के प्यार शासुर मे पति के प्यार केव नहि द सकै य।
हँ ओहो छैय सासुर पति के प्यार कोइ नहि द सकै या माँ के प्यार
हँ
तऽ अहाँके नैहरा मे के सब अछि?
हमर हम मामा के घर मे रहै छलियै तऽ मामा छथिन मामी दुनू मामा दुनू मामी हमर बड़की मम्मी यानि कि नानी छैय हमर। अर फेर हमर नाना के एखने डेथ भऽ गेलखिन हेँ। अब ओहो चैल गेलखिन और बाकी
गाम मे रहल छीयै अपना गाँवमे नय?
नहि बचपन से मामे गाँंवमे हम रहल छियै। बचपने से उमरे हँ कियाकि हमर पाप ह खाय पिबै चिलथिन ने। तऽ हमर जे नाना छथिन से अपन बेटी के यानि हमर मम्मी के आनि लेलखिन अपना लग। हम तीन बहिन भेलियै तऽ वैह रखलखिन पोसलखिन। फेर हमर माँय चैल गेल तऽ फेर बियाह तियाह सब मामेे करेलखिन ह।
ओ तब शादीयो तऽ ममें गांव से भेल हैत अहाँके?
हँ हँ सबकुछ ममेगाँवसँ भेल या।
आ तहन तऽ अहाँके नैहरा मामे गांव भेल।
हँ वैह भेलै नेहरा तै ने माय रहय नैहरो जाय नीक नहि लागे छै कियाकि माय रहे छै तऽ बड किछ रहे छै माये नहि छै तऽ कि करियै नहीयर जा कऽ लेकिन तयो